नमस्कार।
नमस्कार- नमस्कार मैडम।
की हाल चाल। बड़ बढ़िया अपन कहियौ।
ह हमरोसब ठीक ठाक अइ, अहाँ कतय रहैय छी।
हम कलकत्तामे रहै छी।
अच्छा कलकत्तामे रहै छी ओतऽ त खूब गर्मी हैत।
बड पूछू नैय।
उं।
बहुत गर्मी छैय ऐतऽ लेकिन बारिशो होइ छैय।
अच्छा बारिश होइ छैय।
हुँ- हुँ अखैन दस पंद्रह दिन स बहुत बारिश होइ छैय।
हू त अहाँके भऽ गेल रजिस्ट्रेशन ठीक स।
हँ भऽ गेलय।
अच्छा।
और सभ घरपर सभ बढ़िआँ कनिआ बच्चासभ गोटे।
हँ- हँ सब ठीक- ठाक। आइ मोन नै भेल जाय के औ फिस त नै गेलौ आय घरे पर छी।
वेदर केहेन ये अहाँ सबके उम्हर।
एँ।
मौसम केहन अइछ अहाँ सबके उम्हर।
मौसम त भइर दिन मेघ लागल रहैए लेकिन पाइन नै भेल ए एखन तक।
हँ।
मेघ लागल छैय झाँप तोप करै छैय।
हँ।
गाँवसँ एलौं हँ त।
कहिया अच्छा आब घरमे रैहके बोर भ गेलै।
हूँ एलौं हँ त कनिक एक रती हरिएलौं।
कहिय गेल छलौ गांम से।
जनउ छले ने भागिन बाबूके।
अच्छा- अच्छा।
ह अहाँके त कहने रही ने।
नहि बुझाय नै -नै कहने रही।
हं चौबीस तारीक क रहै जनऊ।
हँ अहां कनिया के देखने रहियेन लेकिन आ क तऽ के रहै कि रहै से नहि बुझल अय।
जनऊ छलैया तऽ ओहिमे गेल रही।
अच्छा
एक सप्ताह रहलऊ, एके सप्ताहमे दिमाग खराब भऽ गेल, तते गर्मी
आ ओ तऽ गर्मी तऽ राँचियो मे पड़ै छै बहुत
ऐह रांची के मौसम राँचि के टक्कर नहि लऽ सकैए
अहा सबके बढ़िया रहै य नहि, ऐकर मतलब अहांके सिलीगुड़ी टाइप के अछि बुझाय यैं गर्मी।
हम्म
ओतूको बढ़ियां रहै बुझलऊ की बाप रे बहुत -बहुत गर्मी अय बेर पैड़ रहल छै।
आ ए सी तऽ छैहे नहि, तहन तऽ भाय गाछीमे जाकऽ बैसु।
बढ़ियां एकटा हाथ बला पंखा ल लितौ, एकटा पटिया लऽ लितौ चलि ज‌इतौ।
हूं दिनमे माछी आ राति कऽ मच्छर। अलगे तबाह केने रहत।
अओर भोजन भात भऽ गेलै।
भोजन भात त आय दिनेमे गेल रही मौंस भात अनने रही, तऽ मौस भात भेलै।
आहां खेलौ न भैर पेट।
हम्म भरि इच्छा खेलहु हैं तय तैं न पने मोन असकता गेल कहलऊ धू नहि जैब।
हँ
फोन कऽ देलियै ऑफिसमे, कहलियै जे भाय आइ तूही सब ककर माँके मां तऽ गांवे मे छै न, आइ चलै के छै ओकरा सबके काल्हि एतय।
आ कहने जे रहियै कतऊ इलाज ले भेजबनि हुनका।
हम्म कथि कहने रहि।
कतहु नहि कहने रहियै जे, एतऽ रिपोर्टसब सभटा ठीके निकलै छै तैयो तमर न करता ओ
तऽ उहो सब-सब ठीक छै, किडनी, लीवर जे जहाँ होइ छै सब ठीक छै, ओ घुट ना वला प्रॉब्लम छै ना।
हँ
अ देखियौ अब अगला महीना। अगिला महीना मे हेतै तऽ अथी करेबै। बदलबा दै छियै। हँ ट्रान्सप्लांट करबाबऽ पड़तै।
ओ घुटना के
हूं हम्म
ओ
त‌ उ बैंगलूर मे-बैंगलूर मे करेबै।
वएह तऽ बंगलोर दे कहने रही न जे, जेबै माँ के भेजबनि ओंतऽ।
हम्म तऽ ओ आब एखन बीच मे नहि कहलहुँ जे उपनैन छ छलै यैं हँ उपनयन रहै त, उपनयन छोड़ कऽ तऽ नहि हेतै। कहलियै जे ओ सब स फ्री भऽ जाउ ओयके बाद करा लियअ।
अहाँके अपना बहीन छैथ?
हँ दूटा बहिन अइ न हमरा स छोट छैय दुनू।
हमरा तऽ होइ छेला अहाँ असगरे छी।
तऽ भै न मै
हँ तऽ मने हमरा होइ छलै बहि नैय-नैय हमरा होई छेलै भै बहिन सबमें अहाँ असगरे छी।
नैय यै दूटा बहीनन छैय छोट छै दुनू। तऽ दुनू के अपन बियाह दान भऽ गेलै बाल-बच्चा भऽ गेलै तऽ आब अपन-अपन सभ जगह पकड़ने अइ।
तऽ की अहाँ रैखतीयै?
एकटा जयनगर में एकटा बेंगलोर में।
ओ
तब बहिनोई अपन स्टेट बैंकमे छैथ बहिनो जे छै अपन ओ अथी नैय होइए नैय पहिले तऽ टीचर छेलैए तऽ टीचर स रिजाइन दऽ देलकै।
अच्छा।
आब ओ अपन ओ करै छै अथी सब जे होइएा अरे आधार कार्ड पेन कार्ड कुन सेवा कहै छियै ग्राहक सेन केन्द्र? तऽ वएह अपन खोलने अइ वएह अपन करैए।
बढ़िएँ छै न किछ तऽ बइढ़ला स तऽ बढ़िआँ कि जे तऽ शिक्षा अथीवला टीचर वला में किए कऽ देलकै इहै।
उ कहलकै जे ओ कतऽ दोसर ठाम कतौउ रहै ट्रांसफर कऽ दने।
अच्छा
मने घर स साइठ किलोमीटर। तऽ कहलकै जे हम करबे नैय करब। कहलकै जे ई चालीस चालीस पचास हजार दुआरे हम किया जाउ मगज मारी करै लए।
हँ।
तऽ ओय स बढ़ियाँ अपन इहै आधार केन्द्र वला कऽ लै छी तऽ अपन कमाई होइत रहत।
हँ तऽ अयहो में तऽ कम नैय होयतै।
ह्म्म तऽ उहै बढ़िआँ खर्चा केने छलैथ है उपनेन में अय बेर।
कत्ते बौआ के छेलै?
हम्म हूँ ओ तऽ भागिन हमर एतै रहै छेलै न नैय कहने रही। शुरुए स एतै रहै छलै हँ ओकरो रहै। सएहसभ छै।
बाँकी सोचने रही जे जैब श्यामा माई मन्दिर घुमय लै।
मिथला हाट जैब कतौउ टाइमे नै भेटल जाय लए तऽ कतऽ जैतौं। तैं नैय गेलौं।
हमरा की लऽ जैत धूड़ जाउ। रूट उल्टा भऽ जाइ छै न नैय कऽ पाबी। मधुबनी दिस छै ने, नहि भ पाबै छै।
हँ, तऽ अहाँ तऽ, दरभंगेसँ आबि ज जेतियै वापस।
नैरसराय, दरभंगा लहेरियेसराय से वापस चली एब।
हू।
एमहर आबु, ओम्हर होइत।
नहि तैयो जयबाक चाही, प्रयास करब जे
जेबै -जेबै लेकिन नहि भऽ पाबै छै, फेर क्यों तैयारी नहि होइत रहै छै। आस घरे हम जाउ, झूठे के एकटा परसादी ल क।
हू।
कियाकी ई साहेब! जेबे ने करै छथिन। ओतय के पहुँचा एला, भोज के उतार देला, फेर भोज के अनेला गेल।
हू। तऽखन प्रोग्राम अई जाइके, कि नहि गाँव?
नहि- नहि माँ सब त अले छललै, काइले गेबे केेलैय, त अखन तऽ आब एहि साल कतो जेबो नहि करबै, बौआ के बोर्ड के एग्जाम हेतै ने। तकर बाद इ हँ, तब अइ सा
मेतै ने
हँ तकर बादे, वएह ज एग्जाम -तग्जाम दऽ देतै, तकर बाद छुट्टीएतै तब। भय तऽ गेलै, आठ छओ महिना।
छोटका बौआ ठीक अई।
ट बदमाास छै, हँ, छई तऽ ठीक, लेकिन बड बदमाास।
अच्छा नाना नानीके खूब तंगग केेने हेतै।
ह काल्हि खनी जब ट्रेन मे बैस रहले, तब बाप रे गीत शुरू भए गेलै। नहि जो, नानी नहि जो।
कान लगलै?
कान लगलै से एहन भी से पुछो नहि।
हु- हूँ।
हँ, तखन फेर नाना बाबा पॉकेट मे से पैसा देलखिन, जे लौली पॉप के जे बस भगले, चुप भग गेले, कहै छै, चल मम्मी आब चल दुकान चल।
हँ, आ मैथिली बाजैया ने?
मैथिलीये सिखेबे केलिये अखन, हिंदी नै बजै लेकिन ई बुझै छै, बंगालियो बजै छै।
अच्छा!
बुद्धि कते छै से देखियौ, जे क सबके केना बात करऽ के चाही, तहिना ओ बात करै छै, काजवाली संगे बंगाली मे गप करै छै, बाहर जायत ने तऽ हिन्दी मे गप करत, आ हमरा सब संगे, मैथिली मे गप करै छै।
नहि बढ़िआँ छै, ओकरा मैथिली सीखबियौ, बड़कीके आबै छै कि नहि, मैथिली बाजब?
हम नहि कहियो हिन्दी बाजबे नहि केलौ, एत।
नहि बढ़िआँ छै।
बाहर भीतर जेतै इस्कूल तिस्कू स्कूल जेतै तऽ अपने सिखिए लेते, ओहि लए अपन मैथिली भाषा कै ले छोड़ि देते, लोको
हू- हू।
ओह तऽ काल्हि कनि गेलियै ने, प्रियंसी के छोड़ ले त रोड पर, तऽ ओ घर मे बिसैर गेलेया, ओ जे जायत ने तऽ अहाँके गोर लाइग के जायत, बुझलियै।
हू- हू।
तऽ घर मे लगनाय बिसैर गेलिये तऽ रोड पर लगे रहियै मेन रोड पर। तऽ ओ तऽ लगल के ने तऽ उ एकटा हमर सबके अथी मतलब हमर सबके कि बगले मे एकटा आदमी रहै छै, उ कहलकै कि ए की मने बंगला मे बाएज के कहै छै रोजी पर मने पैर छू के जाएत कहलिये हां। घर मे सबके पैर छू के कहै छै बा।
छैये ई सब संस्कार छै सब। शुरुए से देबै ना देल जाय छै तऽ।
आ लेकिन ई घुटनी नै गोर लागत, ई कहत ओकरा कि जे तू हमरा गोर लाग नै, उ बड़ के एकरा गोर लाग के
हां।
हां आ तब आशीर्वाद केना देत अपन पैएर के हाथ से छू लेब आ तहन अहाँ के अपन माथा मे सटा देत।
अच्छा। और अहाँ के तबियत वगैरा सब ठीक अय, चैल रहल छै।
हां यौ ए बीच मे खटनी तते भऽ गेलै ने जे फेर कमर के दर्द उठ गेलै, लेकिन की कर औरत के तऽ किछ नै किछ लगले रहै छै अ बहानो नै बना सकै छी नु से ने कहु।
वेट कम करू।
कऽ रहल छी धीरे-धीरे हेतै। पहिला तऽ देखै छी जे जुम्बा क्लास सेहो ज्वाइन केलु कमा ए तहन नै।
अच्छा जूम्बा।
हुं-हुं-हुं भ गेलै तीन महिना से तऽ जा रहल छी।
तऽ किछ बुझाएल अय फर्क।
किछ फर्क इहाए बुझाएल अय जे कपड़ा सब नै होय छलै से सब कनि आब फीट बैसा लागल हय तै दुआरे।
नै तहन तऽ किछ तऽ भऽ रहल अय।
सेज लॉस भेलै या, वेट नै कम लै या, इंचेज लॉस भेलै। समय लगै छै ना सब चीज मे।
नै आ दोसर बात छै कनि खेनाइयो पिनाय पर कंट्रोल करा पड़त।
खेनाय तऽ भैर दिन, भैर रात मे हेया दू बेर खाय छीये मात्र। ओहो नै खेतै तऽ लोग मरिये ने जेतै भुखले कहु।
ओय मे जे खूब के जुम्बा क्लास केलौ आ भैर पेट
नै-नै-नै-नै से सब नै पिज्जा तऽ नै नीक लगैया। ओ से सब नै
हुं।
थायराइडे के वजह से एते प्रोब्लम भ रहल छै। मेन छै देखियो औरत के नै कतबो किछ भ जाय ना खुशी मने एकटा मेंटली जे जब तक खुशी नै ने अहाँके तब तक नै थायराइड कमे छै। आ नै अथी कम
उ थायराइड के दवाइयो लै छियै।
लै छलियै आब छोड़ देलियै तमसा कऽ बुझलियै किछ कम नै तमेै छलै छोड़ देलियै।
नै तऽ ओ दिक्कत फेर करत।
नै अखन तक तऽ नै केलक हन किछो। हाइरोकस
अच्छा, कते एम जी रहै?
थाइरोनॉन छलै बुझाइये यो हम थाइरोनॉन खाइ छलियै।
कतेक एम जी के छलै, एके छै कम्पनीके नाम अलग अलग रहै छै।
तीस स शुरू केने रहियै पचास तक आने रहियै।
ओ नइ तऽ हमरो माँके छै न ए-एल्ट्रॉक्सिन खाइ छै ओ पचास एम जी।
हय लेकिन ई वाला जे देखलियै न अहाँके जुमबक इलाज केलिया न ओहिसँ देखलियै जे आगे, मने कंट्रोल छै तायि दुआरे
हम्म
की कहे छै ए नवका फ्लैट मे जे अहांके जिमो के व्यवस्था छै। कनि जा कऽ ओईपर साइकलिंग ताइकलिंग कऽ अबै छि।
नयि ओ ध धनिया पत्ता के जूस पीयू।
से तऽ अहाँ कहने रहे एक दिना तऽ पीबे तऽ ची हो कहीं